हेलो
हाँ हेलो
की हाल चाल
ठीक अई आबाज जाइय
हँ अहाँके अबाज तऽ अबैया हमरा अहाँके अबैए
बैया
अच्छा हमरो अबैया हँ भ गेलै खाना
हँ खाना एखने भेलै हमहुँ बिछाने पड़लहु हँ तऽ कहलियै एक बेर तऽ हम कए लै छी
हँ
तकर बाद तऽ साँझ मे देखल जेतै तहन भोजन भऽ गेलाय
हँ भोजन म खाना खाय छी त दीदी के सेता दी के फोन एलेै ओकरा स दू मिनट बात केलियाय
ह
फेर उहो कहलकै जे हम आराम कलै छी हम कहलियै राखै
हँ तकर बाद बेरिया मे आहाँ अपन उमहर पाव तहन साँझमे फेर उम्हर गप्प करब अपन दू मिनटसँ नै ने फैर छाएल हेएत
एक बेर कखनो क ले छै त ओहो हमर हाल चलि बुझिहु हमहुँ बुझिहुँ दीदी से क दिन भऽ गेलै गप बेसी काल दीदिये करै छै फोन
आब ओकर फोनी ईमहर आमहर रहलै तऽ नै बुझबै जे कखन ओकरा लग मे रहै छै कखन नै रहै छै ओकरा लगमे रहै छै तऽ ओ अपन सबके एक बेरक अपन लगा लेलक दू दिन दुए चारि दिन पर ओ रोज नै करै छै
त हुनका पर्सनल फोन छनि न से
ओकरा ओ घरमे एबिनासके बहुते फोनके आवश्यकता रहैत छै ने तऽ सब पर ओकरा ओ टी पी हँ ओ टी पी सब अबैत रहैत छै तऽ सबहक फोन ओकरे लग मे राखल तऽ आब फोन जदि विशेष इमरजेंसी रहल तहनत फोन कऽ देलहुँ तऽ अपन अबिनास द देलक जेकेलक आ त ओना होईत रवैया कैला डिस्टर्ब करियै हँ हँ
फिर तऽ वएह केलथि
हँ तऽ दीदी कहत देतै फोन मएके जे लेब मम्मी फोन जकरासँ बाद याद यदि हमसब केयने रहबै तऽ कहते जे फलना मौसी के फोन एलै या दीदी सब के जकर फोन आयल रहते
आ अपन दीदी दीदी ई अपन बना लेने जाइ आइ ओकरासँ गप कऽ लै छै ओकरासँ गप कऽ लै छै ओकरासँके ओना बेसी काल ओ एक दिस सासुर दिस फोन करत एक दिन हमरा सबके कह जेना हमरा कल एलक तऽ कहते जे बात भ गेलै लगली स करबै या लगलीसँ बात भजेतै मने बाजि जेतै
हम हम नहिये टा ओकरा करै छी फोन
हँ बुझै छिय जब फ्री हेतै तऽ अपने करतै
हँ लवली ओ सै करे छै ओकरो अपन धिया पुता केँ ट्यूशन तयूशन पढ़ाई लिखाई रहे छै सब अपन फोने लटके लेने रहल
तऽ ओकरो अपन जखन फुुरसत रहल तऽ उहें कयलक कन्या दीपक केँ अपन बिरलए कहियों कऽ देलो नै तऽ अनके अनका सँ बुझ जाइ छियै हालचाल कनिआँ केँ अपन पाबनै तिहारे निक बेजा कखनो इच्छा भेलनि तऽ आ ओहो बेचारी हरदम परेशाने रहै छैय तऽ। कयल झूट केँ फोन करियै
हँ सब केँ घर मे अपन अपन हिसाबसँ काज रहैत छै न
आ देखियो भोर से लऽ कऽ सांझ तक आब। अबैअ छैथिन तेकर बाद हुनका होइ छैनि जे कनि काल आरामे करि दूटा बच्चे छै ओकरा सब केँ कि कैल ओ याल ओ याल तऽ किया बिना मतलब केँ फोन कऽ केँ तंग करी आब। फेर कनि काल जेकरा टाइम भेटैय छैय तऽ सब होइत छैय जे अपन नैहर सँ बात करी। आब मै नै छैय तऽ बापे केँ हाल चाल भाये। हँ भाये केँ फोन देखियो जे बात सही छैय तऽ ओइ लेल हम ओकरा किया ओकरा पर प्रेसर देबय।
हँ होइते छैय।
हँ टाइम टू टाइम अपन कैय लै छैय हाल चाल बुझिये जाइ छैय एकटा केँ फोन केलक तऽ चारू पाँचो केँ हाल चाल सब सब केँ बुझ लेलक। किछ विशेष रहतै तऽ कहिए दतै ने हऽ ओका सन ऐना नेे ऐना।
हू
सब एक दोसरा केँ पूछ लेल कऽओ।
आ कनिया मनिया कते गप करतै ओ सब तऽ बेरे कु बेरे करते ने मेन तऽ लोक अपन बहिन सब से बात।
पहिने बर बतियाइत छलखिन हऽ बात करैत छलखिन हे लेकिन आब।
बच्चा तच्चा नै रहैन से होइ छैय। नब नब तऽ ओते काजो नै बुझलक नहिरे रहल।
पहिलो इसकुलो तूसकुलो कऽ ओतेक बेसी लोक म थी नै ने छलैए प्रेेशर। पहिले इसकुल में बैसल छी तऽ गप क रहल छी या इसकुल जेब नैहिरो मे मैय छलै बहिन छलै सब छले एतो छलखिन हे तऽ सब छैलन हे। लेकिन आब तऽ दाइ केँ कतों किओ नै छैय न आब तऽ जतऽ छैय ततऽ अकेले छैथ आब तऽ माथ पर बेसी भार छैय न से बात भऽ गेल आ पहिले बनकटीम अबै छलखिन तमसाइल नै रहल मलका रहलै कोनो ने कोनो नोनेदीये रहलै तऽ ओहन तऽ भार माथ पर नै छैलनि है।
नैहरो मे अपन बहिन रहै छलैन हऽ अपन मसियौत बहिन।
छैनि तऽ कह केँ मतलब लोको कियो नै छैय से बात छैय। सब सब ड्यूटी बच्चा इसकुल अपन ड्यूटी ह
नै से तऽ देखबै जे मतलब भगवती सब केँ यैहन दिन करथिन। हाँ मने बड़ाइ बला बात नै छैय सब केँ ऐहन। सुनले लोग कहते देखी नैहरो माय न छैय देखी सासुरो में सास। लेकिन सत्य इऽ छैय जे हुनका भाग्य मे सूख बड्ड छैनि। नीक बात छै तै कहि रहल छी हम खराब बात नै कैह रहल छी भाग्य मे सुख बड्ड छै
सुख बड्ड छैयन
हाँ
हाँ से तऽ छैेय नैहर मे भाइए भाउज ओहन छैय, अन्हि सब कहैय छियै
हाँ तरहथी पर रखने छै अतौ अहाँक आ ऊपर से ओ सबके ई लोभ दै छै ने जे हमरा
सबसे बड़का प्लस पोइंट जे अपना पर इंडिपेंड छै से जे सबसे बड़का छै आइ काल्हि के जुग मे तऽ ओ सबसे बड़का छै आ तै पर स इ सब
सुहागा छियै आ तै पर से अहाँके जोड़गअ जोड़गर छै नैहरमे सब दिन जोड़ जोड़े जुकर मे रहलै सब बहिन दीदी एकर से साहए हेतै बापो कहतै जे मान जे बाजि दैलकै कि हेबे करतै भाय ओकर किए तऽ सभकेँ केलकै धेलकै सभदिन आ सासुरमे सासुर कियौ नै एलेया तऽ पापा गायब भेलखिन ज्यों माँ रहितै तऽ दुइए टा बात होइतै या तऽ दुनूके बीचमे मन मोटाब होइतै नै तऽ जे होइतै लेकिन सेहो नै भेलै तऽ ओहो अपन राज खाली भेट गेलै हमरा सबके कहियौ अवहेलना नहि केलक किछु नहि केलक उचित केलक तऽ हमसब किएक हुनका बारेमे किछु गलत सोचिए या गलत बजिए
सही बात छै हँ
दुःख बढ़ छै एलैय या कियौ रोकऽवला नहि छै कियौ टोकऽवला नहि छै जेएह मोन होइ छै साएह करै छै
हँ रोक टोक कहियो भेबे नहि केलै ओ कतऽ होइ छै जेना मानि लिअ साउस रहि- -तै घर मे दियर अइ दूटा कुमारि ननैद अइ एहि सब टाइप के माहौल रहै छै ने ज्वाइंट फैमिली अइ तऽ ओतऽ दिक्कत हौय छै एतऽ सबके बिआह दान भऽ गेलै
साएह कहि रहल छी ज्यों एखन माँ रहितै तऽ भऽ सकै छलाह ओकर कोनो बात कोनो चीज हमरे सबके बुरा लागि जाइया तऽ अपनामे बतियाइया कहियौ देलहूँ तऽ मुँह पर कहि देलहूँ हँस बाजि देलहूँ लेकिन माँ संगे तऽ ई बात नहि होतै न तऽ भऽ सक- दुनू मे टकराब होयतै भऽ सकै
तऽ ओ चीज की कहलहुँ भगवान सभटा चेते कऽ करै छै
हँ तऽ अपन माँओे मान रहि गेलै हिनको अपन मान रहि गेलै ओना समझदार बड्ड छै पीठ पीछा की बजैया कि करैया से नहि कहि सकै छी लेकिन मुँह पर हिनका अहाँके जे कंट्रोल बड्ड छै बड्ड ई पेशेंस सँ रहत ककरो झट दने जवाब नहि देत ककरो किछ अथि नहि करत आ करत इएह जे एकरा अपना मोनमे छै ओ नहिरोमे करत सासुरोमे करत अहूँ प्रति करत हमरो प्रति करत तऽ ई बात हमरा सबसँ बेसी ओकर बात भाइए बहिन ई बात कहै छै हुनकर पापा हरदम कहथ जे बौआ ई बात मानत ई उएह करत जे एकरा अपना मोनमे हेतै
मनमर्जी अपन केलौ आ ओहो मनमर्जी अपन छजि गेलै किए तऽ एतौ फ्री भेटलखिन आ दोसर मतल अगर नहियो केओ करबै तऽ हमरा अपने अइ सेहो बात भऽ गेलै
कखनो काल हम कहि दै छियै ने हमरा सामनेमे ओना बजतै ओना करतैै आँ बातके बात पापाके बात के बात तऽ हम अथी कैरबे नै केलिया हम एना करै छी बाबो कहते कि जे बड छै बौआ एकरा मे ई इएह सब आदत बड खराब अई हम कहलियै से गलत आदत छै ने से ई गलत छनि नै कियो छनि टोकऽवला तेँ एहन छथिन घरोवला भगवान ओहेँ दऽ देने छै एतुका पुरुखसब रहितै तऽ कहिया नै मुँह देएब देने रहितै
कहतै जाए दही दीदी एकर दिमागे ओहने छै की करबिही छोड़ दही जखने कोनो बात एक बेर दू बेर कहतै आ लेकिन ओ आ जिद पर अर कहतै छोड़ दही जे जेहने रह त रा तेने छोड़ि भेल आ ससुर कहैत छै कहकै ससुर हमरा सबके कहैत छै बौआ घरमे हम दुइए आदमीसँ गप्प करैत छी हमर बुझयवला केओ नै अई एकटा बड़का झाजी आ एकटा हमर छोटकी बेटी पुष्पा हम मोनक बात कोनो हम बड़का दीपक लए कहतै बड़का झाझी सब बतिया छै कि हमर पुष्पा हमर बात बुझ आर हमर ई बेटा आ हमर बेटी हमर पुतौहु ओना सब लए ओ कनिआँ बड्ड नीक छै लेकिन ओहो अब अपना घरमे अपन मन मर्जी करैत हेतै एनाही कनियाँके पप्पा कनियाँ कनियाँके पप्पा कहथिन
युग मे सबसे बड़का की भऽ गेलैया घरे मे लोक खराब रहत दोसर ला नीक रहत आ पहिले की होय घर लए नीक रहै दोसर लए बदमाश भऽ जाय
देखियौ कमाइ छै खटाइ छै जे कर छै ससुरके मोन भेलै जे चीजके एना नै कएरा आब मानि ले कोनो चीज छै पटदार
वला के तऽ देखै छियै अपन ठोर मुँह जुति बुदि रहे छै नै बुझलियै आ जे कम तै तकरा किया नै रहतै
हँ आ कोनो चीज अहाँ के पैटदारिये वाला चीज छै कोनो चीज घर पर मे एना हेतै सास नै छेत दुनू ननैद दू ठम गेलै कनी काल अबै छै तऽ पितिये सास सब रखै छै कनियाँ के मने दू घण्टा चारि घण्टा जतबाकाल लए किछु क कोनो बात जदी माएन लीए ससुरे कहतै एना नै एना तऽ पटदने कहते कि जे अहाँ जे हमरा अहाँके कोन यै चीजके कमी अइ हुनकास सबके नै छनि तैँ कि ने दऽ दियौ ने हुनका नै लियअ राखि लियअ दऽ दियौ हुनके सबके दुनू चाचा चाचीके दऽ दियौ
बात तऽ कोनो हँ कोनो खराब बात नै इज्जत बड दै छै इज्जत त करै छै लेकिन ओतबे तऽ मु जेकरा बाहर जे जॉब करै छै ओ पहिलका बला बात नै ने छै ससुरके ई बात केना कहबै
ह
ओ तऽ ठाँप ठाँक है छै से बात
ह
ओ पर्टदने कहतौ जे की करब अहाँ लऽ क हम एतऽ रहै नै छी दुनू दीदी दुनू ठाम छथिन तऽ ओ चीज हुनका सबके ई चीजके अभाव छनि ओहि पर एगो करने रहै तऽ घर घरवाला कहलकै जे तनी घर बनेलहु हँ त इहो दऽ दियचाचा सब के त कहै छै दऽ दियौ आ कनि छै ओकर सबके सोच छै ने जे मतलब परोपकार वला सोच
हँ जे चीज वेस्ट कीया जे पहिलू पहिलुक्का लाेकके एकटा इहोटा कमी रहे कोनो चीज के अहं के देते गरोज के राख के बस आबक लोक छैय अग यूज नहि तऽ ओ चीजके दऽ देलहुँ।
द देब त की।
से छैय घरमे अगर कबारे भऽ गेल छैय कोनो चीज तऽ बेच देलहुँ पहिले लोक निशानी निशानी कऽ कऽ घरे भरि सेहो नहि होइ यैय।
कपच बाली बड छलैए पहिलुका लोक। आब लोग बेटियो पुतहुके कनि कहै छैय तू हँ हँ। से छलैए आ कनि ओकरे देखियौ मने एकटा कुक्कुरके देखलकैया प्लेट फोर्न परमे अथी कतौ रस्ता मे त से जायइत रहे ओ ठणड मे ठठ रहे गोतनी टा के बच्चा ओकरा गाड़ी से से उतर के ड्राइव क के कहलके गाड़ी मे लऽ आ ओ कुकुर के घर पर लऽ एल ओकरा सेवा ससुर खाके अलकै बिजलीयै ओ कुक्कुर आब एहन भ भ गेल छैय साधारण कुकुर छैय कोनो नस्ल बला एहन ओहन कुकुर नहि छैय। जे फोन जे बजैत छैय आ कतहु मोबाइल रहइ छैय तऽ कुकुर मुँहमे फोन लऽ कऽ से जा कऽ से ओहि आदमीके दऽ अबैत छै केओ गेस्ट जे घरपर चलि आयल बेल बजेलक आ केओ नहि सुनलक तऽ ओकर अथी पकड़िक आन कऽ गेट केडी ढकेते क जे मने अहाँ गेट खोलि दियऔ। साधारण सिम्पल कुकुर छैय रस्ता परका ई कोनो अथिवला। ओहि लए हसे हसे पण्डित हसे जे एक बेेर ओकरा सबके सबके स परिवार कतहु जायके रहै पटनासँ आ बम्बई जे सभ गेलै सब
आब फोन कटत इ गप अधूरे रहि जैत दोबाड़ा बेर मे।
हँ सुनू ने तऽ सब चलि गेलै बाइ पलेन गाड़ी अथी कुकुरके तऽ नहि प्लन पर लऽ जाय पड़तैऽ एक आदमी टिकट कटा क ट्रेन स कुकुरके ल क बम्बई गलै या सोचबइह हसइ पंडित कहै दीदी सोचियौ जे एकर सबके फैमिली केहन छैय से। तैमे ओ कनिया के कनि आर बेसी। आर छैये ओहि कनिया के उपकार बला नै त हमर पापा के ओ किए कइहतै से अहाँ सोचियौ। मने बूढ़ छथिन त बूढ़ बूढ़ के हम करबे अपन नानी के उठा क ल के चलि गेलै बम्बई देखलकै जे ना मामा मामी सब सभ मतलब बूढ़ छथिन ओतेक नहि क रहल छैय आ आयल रहै नानी स भेट करके लेल त कहलकै नानी आब अहाँ आब अत नहि रहू चलू हमरा सङ्गे।
त करैत नैने हेतै करबाबैत हेतै ने अपने त ड्युटी करैत हेतै।
नौकर चाकर हँ त आब एकटा नर्स से लगा देलकै इलाज करा देलकै ओहि समयमे अहाँके बीचमें सबस बड़का बात त भाग ई काज केलकै ने जे लॉकडाउन लागि गेलै त सब घरे पर छलैया बड़का